हँ।
नेटवर्क ईसू बड छै बुझलियै। हँ नेटवर्क इशू बड्ड छै।
ओ नेटवर्क ओनही इशू हएैत ई नहि तऽ।
भोजन कए बजे ह अच्छा।
आब हेते आठ नओ दस बजे तक भए जाइत छै।
हँ हमरो आब हेते हमरो पिता। जी आबे छै मदिर पर स।
ओ पूजा पाठ।
कीर्तन भेल न। हँ हँ ओत्ते एगो हमर घरारियो सब छै राम जानकी मन्दिर छै न। मेन चौक परर तऽ ओते गेले साँझका आरती होइ छै न। गेलै तऽ अपन साढ़े नओ बजे तक दस बजे तक पलै। और।
ह हँ बड़ बुजुर्ग।
हूं।
सब ठीके छै आ देखियौ। प्रयास करब की अहूँके जोगाड़ भए जाए। कारण कि मै बेरोजगारी। के दंश से हमहुू गुजरल छी। आ सभलोग एक समयमे गुजरै छै ओकर की दशा होइ छै। से जे-जे गुजरै छै घाव। घावके दर्द उएह ने बुझतै जकरा पास घाव भेलै।
हँ गुजरात मे एगो न। करियों मिलल रहै गुजरात मे। बम्बई जी नहि गेल रहौ कहलहुँ जे घुमय लए गेल रहिय तऽ हूँ।। एगो। कन्स्ट्रक्शन लाइनमे रहए ओ गुजरातमे रूमो देैते अपन आ पचीस हजार। के दरमहा। सभकेँ उएह हाजिरी ताजरी सभ लगेना। एम्हर घर पर कहलकै जे नई आब। तो रहनाइ जरूरी छै दूगो बच्चा छै छोट आ कियो मतलब बुझ। यै। तै के कारण नै पकड़ पेलियै ओतऽ बाहरमे।
ओ। नै अगर।
यैह रहते सर कोनो ब्लॉके सबमे देखियौ बुझलियै।
हां।
या नै हेतै ब्लॉक में ताते काजो तऽ कोनो नै कोनो तऽ लोक ब्लॉक मे देखै छीयै एम्होरो उम्हरों कए क के ओ दू सए चारि सए कमाय लै छै, नै कमाए लै छै।
बेसी उ सब जे काज करबाबै छै लॉक ब्लॉक अ मे ओ बुझियौ बढ़िए कमाइ छै। आ उम्म आ ब
हुं।
आब बढ़िया की कहबै कि उम्म ओ एतेक कमाइ छै। कि उम्म अहाँ देखबै और लोकके और लोकके जे उम्म काम जे करय तऽ उ किए आबै छै लोभे लै आबै छै ऐ
हँ तऽ ऐबे करै छै लोक
बिना लोभके किए एतै काज करबै लए केकरो।
ऊहुं-ऊहुं।
वहै चीज छै।
हां।
आ हलाकी प्रयास करबय ते अहो के को हो भए जाएत ई नै छै।
हां हम सबचीज करबै छीयै, अहाँ देखियौ बुझलियै हमरा कोनो ओकरा से ओय रास्ता के कोनो जानकारी नै यै बुझलियै अहाँके देख खियो अहाँ जे कहबै
ह
जे जेना हेतै से हम करेबै पूरा।
हां-हां।
कियै।
से तऽ उम्म उर्मिलोमे चाहबै हॉस्पिटल लाइनमे
तऽ उहोमे भए सकै यै।
हां तऽ से देखियौ नै। चाहे हमरा बेनीपुरसँ लऽ कऽ बिरौलो तक कतो
हूं।
बझलिए या बहेरियौ।
हां बेहरियो तऽ अहाँके नजदीके भेल।
हां।
बेहरी कए किलोमीटर छै एठाम से यौ बेनीपुर से?
फेर ई अगर हम सब जे एतऽ से जाइ छियै सजनपुरा से अगर जेबै
हुं।
बुझलियै तऽ वैह सोच बुझियो नै जे पच्चीस बीस किलोमीटर पंद्रा सौ
ओ बीस किलोमीटर, हँ तऽ भेड़ियो दूरी नहिए भेल।
कोनो भी मे हमरा सर घुसउ बुझलियै, कोनो भी मे
आच्छे अहाँ कहलियै हँ, हम प्रयास करब।
हँ सैलरियो तऽ कहिए देलहुँ, सैलरियो कमो बेस्त रहै कोनो दिक्कत नहि। एगो अपन कऽ लेब, ओकरा भोर साँझ दोकान खोलि लेब। बस भऽ गेल। ह।
हँ।
गाँंव घर में भोरे साँझ दोकानो चले छै।
आ-आ। बेसी तो‌ लोक, तऽ साझे भोर निकैले छै मार्केट के लेल समान खरीदारीके लेल। कोनो ऑनो लाइन करबैके भेल तऽ, लोक ज्यदेातर सुबहे शाम आयल। भरि दिन थोड़े करै छै। आ। जादातर कस्टमर अहाँके शाममे मिलै छै, शाममे लोग निकलल। आ गर्मी जतेक ने दिनमे रहैत छै, के घरसँ निकलै लए चाहैत छै।
कियौ नहि, किययौ नहि, हालत खराब भए जाइ छै। यौ आब लोके नहि देखाय पड़ै छै रोड पर देखइ छियै।
हँ।
बुझलियै?
दिखाइ पड़तै सरा सोचै छै काम तऽ कखनोहु भइए जायत।
हँ-हँ
आ अहाँके हियाँ जे उएह कहै छियै, कम्पीटिशनो जाद अछि। कम्पीटिशन जादे छै, लोक ह आज जब तक दु दुकान आर मे की छै, कस्टमर बनायल जाय छै, बनबऽय पड़े छै। ई जे कहबै कि ई जे कहबै कि लोग अपने आऐब जाइ छै, अपने बहुत कम आबै छै। कस्टमर अहाँसे जे ब बातचीत अच्छा रहतै, अहाँके व्यवहार देखै छै।
हूँ।
अहाँ एक चीज गौर ने जानो पाएब। दिलका हँ। कतहु जाइत छियै तऽ, कोइ प्रेमसँ बात कयेलक ओकर आ कोइ दू पैसा आ ओ अगर दूगो रुपैआ बेसियओ चढ़ैओ कऽ लै छै तऽ प्रेमके बदौलत लोक दए दै छै। आ उएह अगर दू रुपैआ कमोमे एक रुपआ कमो में काम करे छै, आ एककर भाष आ नहि सही छै, तऽ ओ कस्टमर अहाँ भाग
हँ।
तऽ ई सब
आब हमरे वएह ने छै हमरे हँ हमरे छै आब जे कष्ट। केम्हर छै पहिले एक बेेर फोन केए लेलक दुकान पर छियै तऽ हँ। यौ बाहरिये रहल यौ कनि एकरा जनम प्रमाण पत्र वला काज करेए? देबै यो कनि ई करा देबैय सब एगो जेन लागय छै। कते दिन मे एगो परिवार जेना बैन गेलेै हन जे एहि विषय मे हमरे पर आश्रित। छै जे रन्धीर कोनो एतै तऽ ओ सच। चछनो देत हमरा आ कओ देत।
आ काम काजो करबा देथ।
हँ-हँ। कनि मनी ई सब जे बर्थ सर्टिफि। टकेट सब सर कनि भए जेतै ने फास्ट सर्विस। जनमप्रमाण पत्र सब बला बड्ड लोचा लगेने रहै छै। इतना रजेक्टेड छै ने।
जेना मनिलिओ पेपर ओय मे तनि बेसी लै छै नियम के मुताबिक उ पेप पर सब एते लफड़ा नै रहे बुझलियै? आब ओ वबसाइट पर अपलोड नै करबै जब तक। ओ अगिला देखत ने एक-एक पेपर आबु ओ सब स्कैन जते पेपर लगबै छियै ने जन्म मृत्यु मे। तऽ ओ सारा पेपरके स्कैन कैरकऽ अपलोड करै छै साइट पर। आ ओ साइट पर देखलक तब जा कऽ ओकरा अप्रूव कैयलक।
हँ।
बुझलियै आय अप्रूव करै छै। तब जाकऽ अहाँके वो यहाँ नीक डाउनलोड हेएत। आ जब तक ओ अप्रूव नै करतै तब तक तैय कारण ई जन्म मृत्युमे जे छै ने। पेपर प्लस साइन करबाबो। पड़ै छै चौकीदार से साइन करबो आङगनबाड़ी। रीस करबू मुखिया जी से करबू। हँ साइन करबऽ पड़। तनि टफ छै बहुत लफड़ा छै तनि एयमे। लेकिन भेत तऽ जेबे करै छै जकर बनबै लए चाहैत छै लोक तऽ जरूरी रहै। छै तऽ लोक बनेबे ने करतै। आहाँके जे अगिला जे करऽ पड़ेै छै प्रोसेस पू पूरा कए कऽ छै आ बनै छै। आब तऽ आहाँके पञ्चायतो सबमे नया-नया लड़का सब अल यए। हर पञ्चायतमे नया-नया लड़का सब एल यए। कारन सब लड़का के तऽ ट्रांफर भए गेलै।
हँ-हँ। सबटा नया लड़का सँ एलै हन। बुझलियै और अथी के कि एक हँ ईसब कैसे ई पंचायत सबवला सब कैसे रहै छै, पास भेल? इहो सब कन्ट्रेक्टे बेस रहै छै की?
हँ जेना हमे आर पास भेल छियै ने। हँ ओहो सब हमरे आर जेकी छै।
अच्छा।
ओहिमे अपना तीन चारि गो अथीसँ एयलै हन व बेलट्रॉन जेकहै छीये बेलट्रॉ प्रोनोसँ अयलन पंचायतमे आब जते भी आबै छै ने पंचायतमे ओसभ बेल्ट्रोनेसँ आबैत छै आ पहिले जे छै आबैत रहैत तऽ ओ अहाँके दोसर कम्पनीसँ आबैत रहै मतलब कम्पनी नहि बल्कि सरकार जतेक पहिले जे बहाली भेल से पहिला तोर। पहिले।
हँ।
पञ्चायतमे ओ अहाँके डी एम स्तरसँ बाहाली भेलै बी पी एस एम के पैनल बनलै रा बुझलियै। हेलो बी पी एस एम क पैनल बनलै रहा ओय पैनलके अनुसार जे छै से अहाँके बहाली केलकै आ बहाली कलाक बाद आब उ पैनल खतम भए गेल। तऽ ओकर बाद कहियो वैकेन्सी नहि निकाललकै, तऽ आब वैकेन्सी नहि निकालै तऽ बेल्ट्रॉन की केलकै हन परीक्षा ला कऽ उ पैनल बना लेलकै हन बेल्ट्रॉन। तऽ आब एगो चिठ्ठी आबि गेलै हन सरकारके तरफसँ हर पदाधि कारी के नाम से कि अगर आपको जरूरत है कम्प्यूटर वला लड़ आ बेल्ट्रोन ओकरा आपू ती करतै उ जे परीक्षा लए कऽ जे पेनल बनेने छै ओहि पेनलमे से बेल्ट्रोन अपना स्तरसँ ओकरा भेजतै जे कम्पनी रूल एक्टके तहत उ भेजैय छै आ उ जे कंप पनी रूल एक्ट के तहत भेजै छै तऽ उ अपना टर्म एण्ड कन्डीशनके हिसाबस ओकरा सैलरी दै छै।
हँ। हँ।
तऽ बीच में इ बेल्ट्रॉन सब बहाली करल हन बहुत पंचायत में चार पांच गो अहाँ के पंचायत में बेल्ट ट्रोनेसँ लड़का लड़की आयल छै।
अच्छा हँ तऽ कनि देखबै बुझलियै सर। हँ अहाँ लगबै ने कोनो ओहिमे हमरा स कए दिअ बुझलियै हँ।
सरकारी स्तरमे कोनोमे सटि जेयबै ने त बढ़िए रहत। कम्पनिए के थ्रू करै छै लेकिन हँ कम्पनिके थ्रू करै छै लेकिन अहाँकेँ बहाली तऽ करै छै।
हँ हँ बढ़िआँ रहै छै अरे कोनो हँ पूरा कम्पनीके गाइडलाइनस रहल अपन।
ओना गुजरात आर जितियर अभी